अल
हेलो
खाना खेलह
हँ अहाँ खेलिय
लियै हम तऽ से पढ़ल छिय
ओ ओ झाजी कखन पहुँचलथि
तखने तू फोन के ते से पहिले आल छलिन हे मोबाइल चार्ज डिस्चार्ज भ गे स्विच ऑफ भ गेल छल न
ओ
तऽ पपा फोन लगैत छै हुनका भेलनि जे कतय छै तऽ हिनका हमरा दिवआ कहलकै ह चाची बाबा कहैत छै चाचा के मोबाइल स्वच ऑफ भ गेल छनि ओ कहल चारज नहि छनि एखने हमरा मौसीसँ गप भेले पल के खााय छथिन ठीक
ओ
आ बाबा के कोनो बात अपन कोनो काज छलनि तऽ वए अपन दुनू गोटा अपन बड़बड़इत छथ
हम कहलियै पूछियनि जे एखन पहुँचला क नहि अहाँ के लऽ के तऽ नहिये अबै छथि
हँ तहन एते पूछेके कोन काज छिय
रैव दिन आओ ने दीद
हँ एबै आर मैय खेलक पीलक ब त तन तकन्दू आग गेल
हँ सब खेलथि सब सुते ल गेलेलथ
बापरे बा मएऽ के आभ निन होइ छौ
माय के आब नींद किया नहि हेत
पापा अर नऽ रहै छथिन तऽ तोरा लग नहि सुते छौ
हँ पप्पा मे रहे छथिन तऽ हमरे लग मे सुते ओकरा मन पर छ
हँ अपना मोन प नहि आस घरे क स हमरो असगर नै नींद होइया सालू कियो रहबाक चाही ई नै
हँ देखू काते
एकटा आयुसो रहतौ ने तहन हमरा नहि डर हेतौ हम सुति रहब आसगर हमरा निंदे नऽ ओहेत रहत सबसे तऽ मेन दिक्कत भऽले हमरा जगह जे छ उथ के जाया एतय से दोसर ठिना तू तऽ हमरा भैर रात निंदे न होइय
नानियो गाम मेंहोइय है न
हँ दू तीन तक नीन्द कहाँ ल रहि रहि के निंद तुट जाइ छै दैरैके निंड टुत आइ छल
अहाँ के की भऽ गेलै अहाँके सिर्फ अपनो बिछा पर नीद होइय
अपने हमरा त बाबो घरमे नहि नीक होइया वला घरमे त किन्न नहि न होैत रहैय पप्पा घर में ते हम सुत रहै छी हमने स घरमे त अपन घ घरम हमरा नींन्देन होइए सााद उ घर म
ओ बिस्तर चेंज भऽ जाइया ने कि अभ्यास भऽ गेला त एहि बेड पर सुते के ह
चेंज भऽ जाइ छै पता नहि न से जे बातचीत कर जे मन प लगत
हं
ओना तऽ हम ओहि घर मे सुते नहि छिय न नहि भरियो के नहि होइत रह पापा कखनो आबे ज दुआर हरदम तऽ हम अपने रूम मे सुते छिय तहि दुआर
ह नहि नहि होइ छै ओहि रूम मे अहाँ सुति तो नहि ने छियै दीद तै अहाँके दिक्कत होइत हैत तो रूममे सुता लगबे त दिक्कत नहि हयै केने छिय
हूँ पापा दिल्ली गेल रहथिन आ री केाँ एहि घर मे सुथिन भगवाना घरम हमरा नीन्दे नहि होइ छलै पता नहि बारह एक बजे रातिमे हम गराइए जाइ छलिय
बाप रे तऽ अहाँ कतऽ सुतियै भााय जे अबै छलथ
हम पापे घर मे सुते छलै ने दिद्यि के लऽ क आ भाय छते छथिखिन भगवाने घरमें
हं
रहै छि हम ते ना पता नै हमर घर मे नींन्देरा आँखो लगता ने जेना दौड तो ार छै ई छै ओ छ टुटि जाइ छै आ बात सह
बहुतके अंके सपना देत हेत
हरा नहि नीक लागै ओ घरमे कूटनी दे न होै कै य कहै छ न म ग हम सुटते न छै कहीय
हं
कहयो नै आ तकर बाद हम की करब जान
आबके अभ्यस ह नहि अरू
हँ ओहिके बाद हम की केलहुँं ओहिके बाद ओहि घरमे हम कहियो सुते नहि छी सभ गामो जाइत छ छथिन ने तऽ हम भगवाने घरमे सुतै छीयै आयुष के लऽ क दिव्या कहि दै छ सुत क छ टाइप के सूत आ नहि तऽ ओहि घर मे सुतना ते सूत किया डर कथी के हेते घ तऽ पूरा लगले रहै छ
हँ तऽ कैलूमे सूतैया दिब्य
वहि घरमे जा ओकरा नींड त आब के बात छै ओकरा बाद जे ओकरा तू कातो के फेेक देबी ओ नहि बुझे छ
एक बेर दिब्या के सुतै के चाह
हँ हमराके से नहि राटम देह मे हमरा सबके से नहि हमरा सबके देह मे भीड
आयुष के सुतना ही हम दे
देखै छी ने दुनू लाख हाथ पार ल के दे पर धऽ देत
तऽ ओहि दिन याद है हमरा तऽ लतिया देने रह
ओ एहिना करे छै आरहा हमर बड़ ओकरा सुोतनाइ खराब केने छै हम कतब कहबै जे ओकरा सीधा भऽ कऽ कहियौ सु जहाँके एखन सुते जाय पता नहि केना ने केना बुझि जेतै हुनका देह पर लटकदे
हूँ
हमरा लग जे हम जे सुतबो तहन किल घुम हम तऽ कह सीधा भा का सु किया तऽ पैघ भेलै ने बाद मे जाकऽ कनि ककरो लग सुते ओना लटकि जेत खराब लगैत छै ने नहि नीक लगैत छै आब तऽ आद चेंज करतन कन
हँ अ तऽ सूते न कनी नी
हमरा नींद नहि होइ छले तऽ हम कहलियै एकटा कॉले काल लै छ
नहि नहि हमहुँ देखने एलहु हैं ह ओझा जे किछु कतो चलैथ ह
नहि कि च ने भेटू नह
दीद